हेलो नमस्कार आओर बता त अहाँ के हाल चाल कैसन छै
सब नीक छै अहाँके बतैयौ ने
हँ हमरो हाल चाल नीक छै आओर बतैयौ अहाँके खाना खा लेल छियै
हँ खा लेल छियै
अहाँके खानामे कथी कथि खयलियै यए
हम खेलिय चावल दाल सब्जी अ चार पापड़ तिलौड़ी यह सब खायलियै य
चलिये बड़ा नीक खाना खैली या अहाँके
हँ अहाँके कथी खलियै यए
हमहूँ खैली हए चावल फिर आलू और सोयाबीन के सब्जी खैली हे फेर सलाद खैली हे सलाद मे खीरा गाजर चुकन्दर फिर नम्बू आओर हरी मिर्च फिर चाट मसाला यह सब खााय छी बड़ा नीक खाना रह रहलै हज दिल खुश होगै छै खा के अहाँके खाना मे कथिी कथिी बना लैत छियै
हम खानामे हर चीज बना लियै छै चावल दाल सब्जी हर तरहके सब्जी बना लियै छिय मीट मछली भी बना लियै छै
अहाँके हमहु बना ले छी दाल चावल सब्जी रोटी इहे सब बना ले छियै हम मीट मछली भी बना लैत छियै ओहिसे हँ मीट मछली ी बना लै छी
तोरा बताबै छिअऽ, केना बनाय।
ज मीट मछली नहि आबै छै बनाबै अहाँके मीट मछली आ जाइ छै बनाबे
हमरो अच्छास से बनाबै नहि आबै छै
ओ आओर होतै ई ने माता पिता लोकके स्वास्थ्य ठीक छै
हँ सब नीक छै
आओर बतेयै उधर मौसम कैसन छै यहाँके रीी
मौसम यहाँके काफी नीक छै।
काफी नीीक छै।
अहाँके बताैै ने
हँ, हमरो नीक नहि छै। काफी रौद उगल छै। एतऽ बहुत रौद हय, बड़ कड़ा-कड़ा रौद उगै छै। बड़ गर्मी हय इधर। बताउ, अहाँसँ आओर बतियाउ ने। अहाँक ओतऽ काल्हि-परसू मेघ-बरखा आयल रहै कि नहि?
हँ आयल छी
आओर बतैये, अहाँकेँ पढ़ाइ-लिखाइ कैसन चलि रहल हइ? सभ नीक चलि रहल हइ ने?
हँ सब नीक चलै छै अहाँके बतैे आ
हँ, थोड़ा आवाजो कटि-कटि कऽ आबै छै। हमरो पढ़ाइ-लिखाइ सभ नीक चलैत छै। अहाँके कोनका? शिक्षामे पढ़ै छियै ने?
बारवी कक्षामे पढ़ै छी।
ओ चलियै, ठीके छै। आओर बतैयै, अहाँकेँ कहीं घूमय जाए के मन छै कि नहि? गर्मीमे घूमय जाए के इच्छा होइ छै कि नहि?
हँ मन छियै। ने सोचै छियै गोव घूमना घुमै छीयै हम। चलै छिय, घूम गोवा घूमने चलै छियै।
हँ चलबै अहाँके चलबै तऽ हम काह ने चलबै जरूरे चलबै
चलबइ। आओर बताउ ने, गोआ-कोआक बारेमे किछु बतबै छै ने?
गोवा तऽ रहुुआ जान ई तऽ रहू, बताउ हँ ने। गोवा के बारेमे किछ
गोवा तऽ एक बहुत ही सुन्दर जगह छै त वहाँक समुद्र सेहो काफी स्वच्छ छै ने? आओर वहाँक जोन नारियल पानि पियै छियै। नाजियल कफ अच्छा लागै छै। आओर वहाँंके जाए लोग सभ क्रिश्चने होइ छै कि? आओ बतै छीिय ने
आओर सभ नीक छै। अहाँ बतैयै, अहाँकेँ पढ़ाइ-लिखाइके सिलसिलामे कहीं बाहर-भीतर जायके छै कि नहि?
हँ जाइ छियै ने
चलि आउ
आओर बतै छी ने, हम आब किताब पढ़ना पसिन करै छियै।
हँ, हम किताब पढ़ै छी। किताब पढ़ल हमरा काफी नीक लागै छै। अहाँ सेहो किताब पढ़ै छी ने? पढ़ल अहाँके कैसन लागै छै? अहाँ कोन-कोन किताब पढ़ै छी? पढ़ै छियै
काफी नीक लागे छै हिन्दी के किताब पढ़ ल काफी नीक लागै छै हिन्दी के हिन्दी के तऽ पढ़बे कै छै इतिहास की पढ़ै छियै
हुँ
भूगोल खाली पढ़ेेेऐ छियै
अभी तऽ बड़ा घाम हइ अ होइ छै त कही घूमे उमे के मने बागवानी उगवानी मे आम के पौधा पेड़ उड़ लगाय छियै कि न रौदा से राहत ला
हम लगएल छीय
कोन कोन आम के पेड़ लगाबै छियै
हम लगबै छी आम मे दालम लगबै छीै बिजू लगबै छी मालदह लगबै छी
आरो कोन कोन आम कें पौधा पेड़ अन्य मने दोसर आम के अलावा कोनो दोसर पौधा नहि लगाई छी यहा के
लगाई छी लीची अमरूद का लगई छी केले का भी लगाई छी नीम के लगई छी तूत के लगई छी कटहल के लगइ छियै ओ गूलर के लगाइ छियै
चलियऔ यहाँ के तऽ बड़ा पेड़ पौधा से लगाव छै रहे के भी चाही पेड़ पौधा से लगाव रहे के भी चाही आओर बत हँ हमहुूँ लगायले छीयै
कोन कोन से पौधे लगाए छी
दूगो आम के पौधा छै दूगो केला के पौधा छै अ दूगो अमरूद के पौधा छै एगो नीमो के पौधा छै फेर अहाँ से बता दू दूगो पपीता के पौधा छै फेर एगो अंजीर के पौधा छै ई आ एगो सामी के पेड़ छै फिर फूल भी लगैले छी काफी फूल भी छी लगैले छियै अहाँ से बताउ फूल मे लगायले छीिये गेन्दा के फूल ओड़हुल के फूल चम्पा चमेली के फूल रात रानी के फूल हाँ सूर्यमुखी के फूल गुरबुज के फूल जटा मासी के फूल अनेक तरह के पेड़ पौधे फूल उऊल बहुत लगेले छियै कचहरी से ला करके आओर आब त न आ फूल उऊल लगेले छियै कि न
हँ लगले छियै ताबे नीक लगै छी
अहाँ कोन कोन सा फूल के पौधा लगले छी
गेंन्दाके लगले छीय ओड़हुलके लगले छियै गुलाबके लगले छियै आते ने कनेरके लगे छियै यही सभ है यह सब लगई छियै
आओरो बताइए
सब नीक छै आओर बतैए न कही घूमने चलै छी शाम को
हँ चल भइ जरूर चलबै
कहाँ चलै छै
रौआ घरे
चली
अहाँके घरे अबे घूमे अहाँके गांव घूमे अबै वहाँ काफी घना घना पेड़ पौधा है ने इमली केा पेड़ भी हइ तऽ हम सोचलियै कि यहाँ के ओ तरिका घूम लिय
ह हुँ ठीक छै नहि कोनो दिक्कत नहि होइ छै
अहाँके तऽ खाजा खियाबते र गेली हमर के
तऽ हम तऽ खुद नी खा रहे छी तऽ आपको कहाँ से खिलाए
हँ
खिलएंगे तऽ खिलाएंगे खिलइ
ओ
आओर बताय छै ने
हँ हमर तऽ सब नीक छै अहाँके मछली मे कोन मछली सबस नीक लागै छियै
रोहु मछली काफी नीक लगै छै
रोह तऽ हमरो बड़ा नीक लगै छै लेकिन रोह से अच्छा नीक लगै छै ओहोवला ह कोना अथि हो खै मछरी आ अहाँसँ बता हँ बचबा मछरी य अच्छा लागै छै हमरा बड़ा निमन लागे छै बड़ा नीक स्वदिष्ट लागे छै ओहिमे बड़ा तेल रहल अइ न
हँ
अहाँके बाजू ने अहाँके त कुछु बोलते न
उसमे कात न होइ छै ने काटना होइ छै
हँ बच्चोमे जाादा कांट ना होइ छै आओर बतैयौ अहाँके
यहाँ सब नीक छै
चल नीक रहै कि चाही
ख्याल रखबै अहाँके सुनली
हू
हेलो
हँ बोलै छै ने
काफी रौदा हई तऽ बाहर न निकल देबे माता पिता ओ लोग के आ अपनो ख्याल रखबै आ अपनो बाहर निकलबै तऽ छतरी ले के निकलबे काफी रौदा हई इतना र‌उआ किछो न होय के चाही माता पिता के भी ना निकले बाहर ध्यान रखबे बात चलिये र‌उआ से बात करके बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा नीक लागल फ फेर कभी बात करब नमस्कार
नमस्कार